हलो।
हां नमस्कार।
नमस्कार की हाल-चाल छै? बढ़ियाँ-बढ़ियाँ। अहाँ के सब बाल-बच्चा बढ़िया?
हां सब ठीक-ठाक और कहियो की सब भऽ रहलै यै।
बस चैल रह
आवाज क्लियर अबै यै नै?
हां-हां आवाज सही यै। चैल रहल छै सब।
सब चैल रहल छै। किछ नया लिखलौ-तिखलौ कि नै?
एखन तऽ चैल रहल रहल छै ओ तऽ डेलीए होय छै जहन बाइंड अप भऽ जाइ छै एक बेेर समेट के किछ रूप पकड़ै छै तहन ओकरा हम उम्म कह सकै छीयै जे हां केलौ। एखन तऽ किछ लिखू तऽ छिड़यैल रहै छै आ जहन ओ की गर भऽ गेल तहन नै ओकरा लिखै के महत्व छै नै।
हां।
तै नै तबै त संग मे कतो कहानी लिखलौ, कतौ कविता लिखलौ। कतो लेख लिखलो, कतो समीक्षा लिखलो।
हां।
तै समीक्षा सेहो लिखै छियै।
हुं-हुं-हुं-हुं हम्हुं सैह करय छियै, ओय से बेसी
किनका पर